समाचार
सब ठीक अहाँ कहू कि हाल समाचार बड दिन भऽ गेल छलै अहूँ से गप केला
सही मे हमरो अहीं के मोन पड़े छलै लेकिन हम नहि कऽ पाबि रहल रहूं ओना हमरा फुरसते नहि भेट रहल छलै
के करै बुझलियै ने कियाकि हमर न लिमिट अथी छुआ गेल छै तब तब आब तऽ हम ककरो कॉलो नहि कऽ सकै छियै आ केओ हमरो नहि कऽ सकैत छै न तखेन फेर ममी के न हँ
याद नहि केलखिन हय की बात छै नहि बात छै
ह्ह ह ह्ह
हू
नहि क हमरा तऽ त हम तऽ अहाँके बारेमे गप्प करैेये छलियै य हम अबै छलियै य आ भऽ गेलै असाइनमेंट सभ जमा
हँ हमर भऽ गेल गेल रहूं गेल
ओ आ एखन कथि कहलो हं
छोटिया कोन दुनिआँमे मगन रहै छै
ओ ओकरा तऽ की कहू काल्हि भाईजी से लड़ाइ करै छलैये आ ओकरा कहलियै कि तू कॉल कॉल कर हमरा तऽ कहै छै कि नहि आब हम नहि करबै आब भैयाए करतै हमरो फोनसँ तऽ हम बोले कि तू कथि करबिही तऽ कहे छै कि अपन काम करबै हम हम नहि करै छियै ई सब ओकरा मने नहि लागै छै एकरा ऊपर गप करऽ मे ओकरा कनि भसिया गेल छै ओहि छो
भए सकै छै अखनो हमरा हमरा फुर्सते कहाँ छै एखन हम सोचलहुँ कि अखन आब कटहर के तरकारी बनेबै तऽ ओ कटहरके तरकारी बनाबैमे तऽ झंझट बुझिते छियै ओकरा काटहेमे एते दस दिया तेल जरै छै ओकरा काटु करुआ तेल लगाकऽ ओहिमे
हँ कटहल के तरकारी आ म टन बनबै मे तऽ एके रंग के झंझट छै
ओना की कहल जाइ छै ब्राह्मण के होइ छै ब्राह्मण के मटन भेलै ई कटहर ओहिमे झंझट बड छै ओकरा पहिले हाथमे मतलब पहिने पन्नी लगाउ या फेर
ह हँ तेल लगाउ है न लस आ तेलो लगा लेब न आ तखन फेर काट क हाथ हाथों सब लस लस करैत रहत हाथ तऽ अहाँके चिटचिट हं ते नीक जेकाँ नहि छुटे छै बड आ मुंह कान पे हाथ फेर दियऔ तऽ एते गर्मी छै ओनाहिते और तखन और गरमी लागय लागै छै
सही में ऊपर से जखन हम मिरचाई काटे छी आ मिरचाई हाथे कखनो कखनो आंखि छुआ जाइ छै बाप रे बा से तऽ लागै छै प्राण निकेल देते हीं ह्ह आँखि मे लागे छै भकभका क मिरचाई
उ बेर हम गेल छलियै छठ मे गाम
अच्छा हँ
मम्मी
हेलो हेलो हेलो